सभ
हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
सभ ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
आओर बताउ अपन हालचाल
हाल चाल सभ ठीक छै आओर सभ कुशल मंगल छै ने
हँ ठीक छै आज हम एकटा विषय पर चर्चा करैय चाहयतानी
हँ बोलु
कल्हि हम्मे एक बहुत रोचक पुस्तक पढ़ि रहल छलौं आ पढ़ैत-पढ़ैत हमरा एहसास भेल जे पुस्तक वास्तवमे मनुष्य सभसँ अच्छा मित्र होइत अछि
जी ये बिलकुल सही कहि रहल छी कियाकि पुस्तक केवल जानकारी नहि देैत अछि बल्कि मनुष्यक सोंच ओ व्यक्ति क व्यक्तित्व केँ सेहो विकसित करैत अछि
सच कहू तऽ जखन हम कोनो अच्छी पुस्तक पढ़ैत छी तखन लगैत अछि जे हम एक नव दुनियाँमे प्रवेश कय गेल छी
बिलकुल पुस्तक माध्यम सँ हम बिना कोनो स्थान पर गेलो विभिन्न देश संस्कृति ओ ऐतिहासिक अनुभव प्राप्त कर सकैत छी
बिल्कुल कल्हि हम एक महान वैज्ञानिक जीवन पढ़लहुँ जाहिसँ हमरा बहुत प्रेरणा भेटल
जी बिन्नी पढ़ाइ वास्तवमे बहुत लाभदायक होते अच्छी क्या कि एकरा स सफल लोकसभक संघर्ष ओ अनुभवक जानकारी भेटैत अछि
हँ जखन हम हुनकर कठिन परिस्थिति आ सफलता तक पहुँचबाक यात्रा करै छी तखन अपन समस्या छोट लगल अछि
सच कहू तऽ पुस्तक मनुष्य के धैर्य अनुशासन आ सकारात्मक सोच से ह सिखबत अछी
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक विद्यार्थी के नियमित रूपसँ पुस्तक पढ़बाक आदत विकसित करबाक चाही
विज्ञान पढ़ेबाक सभसँ सरल और प्रभावी तरीका आछि
बिलकुल कली हम एक कली हम देखलहु जे बहुत रास युवक केवल मोबाइल पर समय बितेब छथि आ पुस्तक पढ़बाक आदत धीरे धीरे कम भहि रहल छै
ई चिन्ता कर विषय अछी कियाकि पुस्तक कहन सोच विकसित करैत अछि जबकि बहुत डिजिटल सामग्री केवल तत्कालिक मनोरञ्जन दैत अछि
बिलकुल सच कहू त पुस्तक पढ़लासँ शब्द भं्डार सेहो बढ़ैत अछि आ अभिव्यक्ति क्षमता मजबूत होइ छै
हँ अही कारण अच्छा पठक अक्सर अच्छा ब आ लेखक सेहो बनैत छथि
बिलकुल कलिह हम पढ़लहुँ जे विश्वक अधिकांश सफल लोक नियमित रूपसँ पुस्तक पढ़बाक आदत रखैत छथि
ई बात बिलकुल सही है अच्छी क्यकि ज्ञान लगातार पढ़ेब लेल पढ़ना ह आवश्यक अछि
हमरा लगै छै जे पुस्तक मनुष्य केओ जीवन विभिन्न अनुभव सेहो परिचित करबैत छथि
बिलकुल पुस्तक माध्यम सँ हम दूसरक अनुभव सँ सीख सकैत छी बिना सयं गलती करने
सच कहू तो इतिहास विज्ञान साहित्य आ आत्म आत्मविकासक पुस्तक सभ विशेष रूपसँ उपयोगी होइत अछि
हँ प्रत्येक प्रकारक पुस्तक जीवनक कोनो ने कोनो क्षेत्र मे लाभ पहुँचइत अछि
बिलकुल कलहि हम एक विचार पढ़ लू हो पुस्तक एक एहन खिड़की अछि जाहिसँ जि ज्ञानक प्रकार प्रकाश भीतर अबैत अछि
ई विचार बहुत सुन्दर अछि आ पुस्तकक महत्वके स्पष्ट करैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे युवा पीढ़ी नियमित पढ़नाइ शुरू करत तऽ हुनकर सोच आ क्षमता दुनू में बहुत विकास होएत
बिलकुल किएकि ज्ञानी व्यक्तित्व सबसे पैघ शक्ति होइत अछि
सही कलियौ पुस्तक केवल कागज पर छपल शब्द नहि बल्कि अनुभव ज्ञान प्रेरणा विचार आ आत्म विकासक एहन मूल्यन खजाना छै जे मनुष्य जीवन केँ सही दिशा देबाक क्षमता रखैत अछि
जी बिलकुल जखन कोनो व्यक्ति नियमित रूप से पुस्तक पढ़नाइ शुरू करैत अछि तखन धीरे धीरे ओकर सोच आ दृष्टिकोण में बहुत सकारात्मक परि बततन देखबा लेल भेटक अछि
बिलकुल क्याकि पुस्तक मनुष्य के केवल तथ्य नहि सिखबैत अछि बल्कि गहराइसँ सोचनाइ आ विषय केओ अलग अलग दृष्टिकोणसँ देखनाइ सेहो सिखबैत अछि
सच कहूँ तऽ हम जखन कोनो अच्छी पुस्तक समाप्त करैत छी तखन लगैत अछि जे हम किछु नवो सीख कऽ पहिनेसँ बेसी समझदार भट गेल छी
हँ अही कारण पुस्तक पढ़नाइ आत्मविकाासक सभसँ शक्ति सशक्त माध्यम मानल जाइत अछि
काली हम एक पुस्तकालय गेल छलहु जतय हजारो पुस्तक सब सुव्यवस्थित रूप सङ्ग राखल गेल छल
तखन तऽ ओ स्थान ज्ञानक खजाना जकरा लगैत होइत
बिल्कुल जतेक पुस्तक देखैत छलू ओतेक लगेैत छै जे मनुष्य सीखबाक यात्रा कनो कनो ने समाप्ति नहिं होईत अछि
ई बात बिलकुल सही अछि किया की प्रत्येक पुस्तक मे कोनो न कोनो नव विचार अवश्य छिपल रहेत छै
सच कहू त पुस्तक पढ़बाक आदत धैर्य विकसित करबा मे सेहो बहुत बहुत मदद करैत अछि
बिलकुल किया की पुस्तक पढ़नाइ मन के एकाग्र करैत अछि आ लगातार ध्यान ल लगायब सेब कि आछि
कालहि हम देखलहुँ जे बहुत सफल लोक प्रतिदिन पढ़ले लेल निश्चित समय निकलेत छथि
बिलकुल किया की ओ लोक जानित अछि जे ज्ञानक निवेश सबसे महत्वपूर्ण लाभ देनिहार निवेश होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे पुस तक मनुष्य्यक कल्पना शक्ति सेहो बढ़बैत अछि
सही केलियौ विशेष रूपसँ साहित्य आ कहानीक पुस्तकसभ कल्प कल्पनाशक्तिके बहुत समृद्ध करैत अछि
सच कहू त एक अच्छी कहानी में पढ़ला बाद ओकर पात्र ओ घटनाक्रम बहुत दिन तक मनमे
हँ आ बहुत बेर ओ कहानी सभ जीवनक महत्वपूर्ण सीख सेहो दैत अछि।
क्लहिमे एक लेखक बात पढ़लहुँ जतेक पढ़ब ओतेक सोचब जतेक सोचब ओतेक बढ़ब
हँ ई विचार तो वास्तवमे बहुत प्र प्रेरणादायक अछि आ पढ़बाका महत्व स््पष्ट करैत छै
हमरा लगैत अछि जे माता पिता के बच्चा सबमे ब बचपन से पढ़नायक आदत विकसित करबाक प्रयास करबाक चाही
बिलकुल बिलकुल क्या कि बचपन में बनल आदत अक्सर पूरा जीवन सङ्ग रहैत अछि
सच कहू तऽ पुस्तक एक एहन सत्य अ अछि छै कन्हो गलत ए सलाह न देत अछि
। हँ आ जखन मनुष्य भ्रमित होइत अछि तखन बहुत बेर एक अच्छी पुस्तक सही दिशा देखबाक मे मदद करैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे जँ समाजमे पढ़बाक संस्कृति मजबूत होयत तऽ ज्ञान जागरूकता आ सकारात्मक सोच सेहो बढ़त
बिलकुल क्याकि शिक्षित आ जागरूक समाजे प्रगति मजबूत आधार बनत अछि
सही कहलियए जी पुस्तक पढ़नाय केवल सामाजिक मतलब मेन ऐं समय वितबक साधन न बल्कि ज्ञान प्राप्त करब सोच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
विकसित अ दिशा देबाकबाक एक अमूल्य प्र प्रक्रिया अछि
ह बिलकुल बिलकुल कियकि जखन मनुष्य ज्ञानी होइत अछि तखन सही अ गलत बीचक अन्तर बुझनाइ कठिन भए जाइत अछि।
बिलकुल जी कियाकि जखन मनुष्य ज्ञानहीन होइत अछि तखन सही आ गलत बीचक अन्तर बुरनाइ कठिन भऽ जाइत अछि
बिलकुल सच कहु तो बहुत रास पुस्तक एहन होइत अछि जे मनुष्य पूरा जीवन बदली देबाक क्षमता रखैत अछि
हँ इतिहास मे एहन अनेक उदाहरण भेटैत अछी जतक एक पुस्तक करो सोच लक्ष्य आ भविष्य बदली देने छथि छी
। कली हम एक आत्मविकास पुस्त पुस्तक पढ़ि रहल चलू जाहिमे समायक महत्व पर बहुत सुन्दर चर्चा केल गेले छल हेलो
हेलो तखन तो वो आहाँ के ओहि पुस्तक संग बहुत किछु सीखबाक अवसर बोटेेलू
समय जीवनके सभसँ मूल्यवान सम्पत्ति अछि आ एक बेर चलि गेल समय कखनहु वापस नहि आबैत अछि
ई तऽ वास्तवमे जीवन जीवनक बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सत्य अछि
का भेलौ
कुछ ने कुछ
हँ सच कहु तो पुस्तक पढ़ला सँ निर्माण लेबाक क्षमता सेहो मजबूत होयत अछि
हँ किएकि जतेक बेसी ज्ञान रहत ओतेक बेसी समझदारी सङ्ग निर्णय लेल जा सकत
बिलकुल कल्हि हम एक इतिहासक पुस्तक मे पढ़लहुँ जे महान सभ्यतासभ ज्ञान आओ शिक्षक आधारपर विकास भेल छल
ई बात बिलकुल सही अछि कियाकि विकासक मूल आधार सदिखन ज्ञान रहल अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे पुस्तकक पढ़निहार व्यक्ति सामान्यतः बेसी जिज्ञासु आ जागरूक होइत अछि
बिलकुल किएकी पढ़नाइ मनुष्य्यकके भीतर प्रश्न पूछबाक सत्य खोजबाक आदत विकसित करैत अछि
हँ सच कहु तो जिज्ञासा ही विज्ञान खोज आ नवा चार जननी मानल जाइतइत अछि
हँ आ पुस्तक एहि जिज्ञासाके लगातार जीवित रखैत अछि
बिलकुल कल्हि हम सोचैत सोचैत छलहु जे पुस्तक बिना सञ्चारक बहुत रास ज्ञान शायद एक पीढ़ी सँ दोसर पीढ़ी तक नहि पहुँचस पड़त
ई बात बिलकुल सही अछि किएकि पुस्तक मानव सभभ्यता समृद्धि जेका काज करैत अछि
हँ सच कहु तो पुस्तक नहि केवल शब्द नहि बल्कि शाब्दिक अनुभव विचार